हेलो
जी की हाल चाल
ठीक ठाक कहियौ अपन
त अपनो बढ़िआँ छै हँ सब ठीक ह
की सब होइ छलै
किछ नहि खेनाइ खा क भोजन कऽ के मतलब सुतै लए एलहुँ हेँ बिछान पर छी
अच्छा
आओर अहाँके भऽ गेलै भोजन भात
आब खेनाइ पिनाइ परसै छियै
अच्छा अच्छा अते गर्मी मे पचतो मे रहे छै खेनाइ
हँ सैह दिक्कत छै
हम्म
अपना तऽ बृहस्पैते छलैया
अच्छा अच्छा वृहस्पत करैत छियै हाँ ओ तऽ नून खाइ छै अनून खाइ छियै वृहस्पति मे अनून खाय छियै अच्छा अच्छा होइ छै जगह जगहके नियम कानून ताहि दुआरे
हँ नहि चूड़ा छै चूड़ा दही खा लेबै
एखन तऽ खेलियै हे ने वृहस्पैत छले तऽ
नै एके एके बेर खाय छियै ने आब पप्पास सभकेँ दऽ देबनि तहन खेलाके बाद किछो काज नहि होइत रहै छै केल
हँ से गप तऽ छै
हँ पप्पा के पड़ैस दै छियनि खाय ले ओकर बाद खा लेबै सुति रहबै
हूँ हम्म गर्मी हो बड्ड छै लेकिन ओहो सब
हँ बड्ड असाधे गर्मी छै हमसभ कोन इंग्लैण्डमे रहैत छियै एतहि नहि रहैत छियै
अच्छा अहूँ गामे घरमे रहैत छियै
नहि तऽ हम कता रहबै
अच्छा कोन गाममे अहाँक सासुर भेल
नबटोल
अच्छा कोन जिलामे
दुर्गा मन्दिर मधुबनी
मधुबनी जिलामे अच्छा
अहाँ दरभंगा मे रहै छी
हँ उम्म नबटोल तऽ कयटा छै ने एकटा नबटोल नै ने छै एकटा झंझाड़पुर पूऱ लग मे छै कै जगह छै हँ पहिले बुझैत रहियै गाममे एकककेटा होइ एक गव के कैटा गाम छै
हँ ह दऔक छथि गोटा हँ ज किछ दू त हम त दूर त सुनने आर नहि कह
आ गुवाहाटी
हँ गुआहाटी
ओहो ने हँ भेलै नऽ तीनटा तऽ भऽ गेलै ने
हँ
हँ हँ आओर तखन की सब करै छी अहाँ
हम एखन किछो नहि करै छिय अपने बते छी पप्पा खेतहिन तहन हमहुँ खैब
अदर काज कोनो मतलब घर के काज छोड़ क
स्कुल करै छी
स्कुल करै छियै अच्छा ओ इहमे लागल छी करियामे
हँ क मगै कर
एहिमे केना की होइत छै काज
कि वॉइस रिकॉर्ड वाला काज छै
अच्छा
अहाँ किछो गप्प कऽ सकैत छी ककरोसँ हँ ऑनली मैथिली किछु गप्प कऽ सकै छी
अच्छा अच्छा एकर केना की भेटैत छै
बारह मिनट गप्प करै के रहे छै ओहि हिसाब सँ पाइ कार्या एप दै छै
ह्म तऽ दू आदमी गप्प करै छै दुनू के एकाउंट पर अबै छै कि एके आदमी के एकाउंट पर अबे छै
नहि दुनू के अलग अलग पाइ आओत
दुनूके अबै छै अच्छा
आ फर्क अते छै जे कॉल करै छै तकरा ने दस रुपैया जे कॉल उठबै छै ओकरा नौ
अच्छा अच्छा ठीके छै घर बैसल जे रहैत छै तकरा लेल छै बेरोजगार सबके लेल हँ बच्चा सब जगले अछि
नहि ओ सुतल छेलखिन बस पड़ल बिछान पर छेल
ओ जा
भोड़े उठै छथीन तऽ खसि पड़लखिन
हँ हँ बच्चो सब थकि जाइत हेतै स्कुल करैत करैत ने छोटकी तऽ छोट अछि ने ओ तऽ जाइत अबैत हेतैऽ थकि जाइत हेतै
हँ से थाकि जाइ छै
भोरे जाय छै दुोपहर मे अबै छै ओते छोट बच्चा ओते दूर जाय छै
हँ हँ हँ हँ
थाकि जायत हेतै बच्चा जखैन अहाँ हम थाकि जाइ छियै तऽ ओ तऽ बच्चे भेलै ने
हूँ हँ से तऽ छै
आम ताम खाइ छी कि नहि
हँ कीन के
गर्मी छुटी मे कतो गेल छलौ घुमै ले
नहि नहि कतहु नहि
से किया
कतऽ जेबै गाम छोड़ि
कतौ जेयशबाक चाही ने तीर्थ स्थान सब
एहि बीचमे जनकपुर गेल छलौ
जनकपुर तऽ एक दिनमे जाउ आओर आउ सएह ने
हँ
हँ ओ ठीक छै घर परिवार बला सभके दिक्कत तऽ भइए जाइत छै
हूँ
तैमे बच्चा लऽ के आरो
हँ
तऽ से बात छै और तखैन केना की काज ताज चलैत छै स्कुल सभमे ठीक ठाक अछि बेेतन बेेतन दैये स
हँ ठीके ठाक हँ
कते दिन स छी इसकुल मे अहाँ
दू महीना भेल
दू महीना भेल तऽ टाइम सँ दऽ दैय अछि
हँ
विद्यार्थी छै बेसी
नर्सरी मे तऽ पैंतीसटा बच्चा छै आओर बाँकी कते क्लास मे ई कते छै से ओ ने देखलियैए
टोटल कतेै छै से ने बुझलियए
टोटल सए सए तऽ उपरे हेतै सए सए की ओहिसँ बेसिए हेतै दू सए ते सअ उपरे हेतै
अच्छा अच्छा
आ
इसकु हइ बचा
फाइवे तक छै एखन एखन फोरे तक छै फाइवो नहि छै
अच्छा अच्छा
हूँ
ठीके छै कि आब इस्कुलोे संख्या बड्ड भऽ गेलै हे तब
अछे
गामे गामे खुइजो गेलै हे न बस से भऽ गेलै बड् बेसी भऽ गेलै स्कुल
कोन स्कूल मे देते बच्चा कोन मे ने से डिसाइड केनाइ बिसर
कन्फ्यूज भऽ जाइ छै हँ ओना स ओ कहै छै ओ इसकूल बडड निक होइ ओना सँ ओ कहै छै ओ इस्कूल बडड नीक
हूँ
से छै हँ
ताहि दुआरे कनी दिक्कत भ जाइ छै
हँ हँ बड्ड मुश्किल भ गेलै पहिले कतय नीक छलै अपना सब जखन पढ़ै छलियै कतो इसकुल छलै दूटा इसकुल तीनटा इसकुल ओहि एरिया मे छलै मात्र आओर आब देखियौ तऽ कते इसकुल भै घर ही चाहे छै इसकुले खोलि ली सम्हारल हुए वा न नहि हुए ताहिस मतलब नै छै
हुँ
सब चाहे छै इसकूल खोइल ली
एहिमे किछ दि दिक्कत भऽ गेले या नए मिनट काज क के अपने आप कटि जाय छै काल से कया से बुझ
नहि हमरा मे तऽ तखन भेल छलए बारह मिनट तखन तऽ अहाँ फोन कयने छलहुँ तऽ तखन तऽ भऽ गेल छला तऽ बारह मिनट आ नए मिनट सौ केलक हमरा बारह मिनट भऽ गेल छलए हमरा बारह मिनट भऽ गेल छलए
अच्छा
एक्युरेंट बारा मिनट पर कटल ह फोन
अच्छा
हँ हँ हँ हँ भऽ गेल छलए अहाँ नहि ध्यान देने हेबै
भऽ सकैया नै देने हैबे ध्यान
हँ हम देखैत रहे छियै ने मेट वट बारह मिनट भेल हँ सेहे सब गप्प आओर तखन घर मे सब ठीक ठाक काज अपरने करै छी खबासनियो रखने छियै
छै खबासनियो छै
खबासनियो अछि सबटा काज त कइये दैत हैत
हँं बर्तन तर्तन धोइए दैयै घर तर झड़ि दैयए
अच्छा ओहो सभ नहि ने रहै छै भेल
आ
आब ओहो नहि भेटैत रहै छै
हँ नइ भेटैत रहै छै
हड़ताल भऽ गेलै ओहोसभ राजा भऽ गेलै हेँ
ह अहाँ सबके भेटैया कि नहि
गिनती कऽ के एकटा भेटत
हँ
गिनती कऽ क एकटा भेटत ओ अहाँकेँ बड्ड सुनायत पर अच्छा हो कहैब जते आग्रह नहि करैत छैन ताहि से बेसी खवास नीक करैत छै आग्रह एहन भऽ गेलै हेँ
हँ हँ
से भऽ गेलै हन
से तऽ छै
ओकरो सबके बड्ड आब भऽ गेलै ओहो सब राजा भऽ गेलै पहिल छलै ओ सब जे मालिक सबके अन्दर मे रहै छलै दिन राति पेर दबबैत आब मालिक सब जाय छै ने ओकरा सबके पैर दबे लए हमसभ छोट रहियै तऽ याद अछि हरदम ओ चारि टा हम पाँच टा टोल परहक लोक रहिते छलै अङंगगना मे ठाढ़ एक दिस ओ अपन कप धो दैत एक दिस थड़ी धो दे अङ्गना बहारि देय आब त बाप रे बूढ़ सूढ़ लोक सब मरलै तऽ आबो कर पुतहु सब सेएह गप छै मेन गप सैह
हमरा अहाँ सँ बेसी छै ओकरा
बड्ड भ गेलै हँ बड्ड भऽ गेलै सरकार बोटे दऽै तहिना हजाम
आ कारणो छै अपना हम अहाँ चाहबै जे कतहु बैस कऽ ने अथी करी लेकिन ओसभ बैसल नहि रहै छियै एको बेर
ब्ड ओकर सबके काज धन्धा छै बड्ड बेसी हूँ
बिनयसो खोलतै तऽ चलतै लेकिन अपनासँब बिजनेस खोलबै तऽ चलबे नहि करत
नहि चलत नहि चलत सबस नहि होइ छै मालिक से तऽ आओर नहि चलै छथि ह कोनो एहने भाग्यशाली रहैत छथि जिनका सँ चलि जाइत छ
छि हम कतहु जेबै हम नहि जा सकै छियै ओ करतै अनकर भरोसे से रहि जाइ छै सभटा चौपट भ जाइत छै
हँ ओकरा सब तऽ किया नहि चलतै ओ सब तऽ किछो कऽ लेतै तब सबटा चलतै ओकरा सबके
ह खेतेमे धान रोप आबै छै सभ कोइ बेटा सब बाहर कमाई छै एना खेत मे क